लो
हाँ
हाँ नमस्कार भाईजी की हाल छै अहाँके
ठीक छै अहाँ के की हाल चाल छै
हमरो हाल भाईजी नीक छै ओर बाजू भाईजी अहाँ कीसब करै छियै आज कल
हम तऽ कुछो नहि करैत छी बैठल छी अहाँके की होइ छै
हमहूँ कुछ नहि करै छियै अभी तऽ छतपर घूमै छियै हम तऽ अभी बरसात के मौसम जेना भेल है तऽ ओकरे आनन्द लैइ छियै हवा के अहाँके यहाँ हवा चलै छै
हाँ हमरो यहाँ सुवेरेसे मेघ बरसै छै अब तऽ मानसून के सीजन आ गेलै बरसात के तऽ मेघे बरसे छै अहाँ किया मेघ बरसलै हए की
हमरा यहाँ तऽ बड मेघ बरसलैए भाईजी अहाँके की कहू अहाँके तऽ सब पते छै अहाँ तऽ मिथिले से छी ने
हाँ हमरा तऽ पते छै आहाँ के रिलेशन मे छियै तऽ खबर तऽ आते जाते रहै छै
भाईजी इएहे टाइम होइ छै जे इंसान छत पर तनी देर ला घूम सकै छै हवा में नहि तऽ गर्मी तऽ बड पड़ैत रहले ह तऽ ओमे केना घूम सकैत रहले हे इंसान
हाँ अहाँके बात ठीक छै तब अहाँके खाना पीना हो गेल छै की
खाना पीना तऽ अभी नइ भेलैए खाना पीना भए भऽ जेतै तएका देरमे अहाँके भए गेलै
ना हमरो नहि भेल छै खाना बनैत छै रोटी भुजिया आलूके इहे सब बनै छै अहाँके कथी खाना बनै छै
हम तऽ कहि दियो भाईजी अहाँ के क हमरा यहाँ बनेै छै खीर पूरी अदरा चढ़लेे हैने अहाँके आद्रक बारेमे पता छै
हाँ पता छै जब मानसून बरसात के महीना शुरू होके छै नू सावन ई सबके तऽ ओहिसँ पहिले मनावल जाइ छै बिहारमे तऽ ई प्रचलित छै
बिहारमे आ खास करि कऽ मिथिला जगह मिथिला रीजन मे ई तऽ बड नीक लगै छै हमरा की जेना अदरा चढ़ै छै तऽ ओहि दिन खीर पूरी आहाँ आ दू किस्मि के सब्जी खटमिट्ठी आम तोमे एकदम जरूरिए होइ छै अहाँके आमके बारे आमके रीतके बारेमे पता छै
हँ आम ओदिन खायल जाइ छै सबके केहू न केहूके एक कच्ची आम खाहीके पड़ै छै
से तऽ बड नीक बात कहै छै भाइजी अहाँ लगैत छै कि अहाँके एकदम जानकारी छै ई बातके
हँ तऽ गाँवमे तऽ रहला पर ईसभके जानकारी हो जाइ छै पूजा पाठके या गाँवके रीति रिवाज के
आओर कही भायजी अहाँके गर्मीके छुट्टी मानि गेल कि आ मानै छै
गर्मीके छुट्टी तऽ ठीके बीतल रहलै छै काहेकि एनकी जे गर्मी होइ छै तऽ वहाँ हम सोचली छी की कही घूमे जाय के लास्ट गर्मी में त उहो न जाय पाबे छै कि मेघ बरसे छै दिन भरि तऽ अहाँके गर्मी छुट्टी अच्छा सँ मान गेलै छै की
गर्मी छुट्टी तऽ खतम हो गेले भाईजी अहाँके की कहू अब हम गर्मी के छुट्टी मे कही जाही ना पइली आ आब जे बात छै कि हमर कॉलेजो खुलि गेल छै आ हमर टिकट भऽ गेल छै सोलह तारीखके तऽ हम अपन कॉलेज वापिस जेबै
ओ अहाँके बात तऽ ठीक कहै छी अब ते गर्मी बीत गेल छै अब त कॉलेज सब के स्कूल तहाद सब खुल जाय छै
हँ भाईजी अहाँ कब लौटेके विचार छै अहाँके
कहवा
अहाँ अपन कॉलेज
हम तऽ जैबै दू चारि दिनमे निकलबे करबै हमहूँ काहेकि आब कॉलेज ईसभ छुट्टी खतम हो गेल छै तऽ फेर दुर्गा पूजा ई सभमे छुट्टी मिलतै तऽ फेर अबै गाँव
जी भाईजी तऽ बड़ नीक कहै छी अहाँ आओर भाइजी एक बात कहू अहाँके खीर नीक लगै छै
हँ भायजी खीर तऽ हमरा इतना नीक लगै छै कि हम का बताउ अहाँके हमरा तऽ खीर चावलके खीर तऽ आओर हमरा घीउ तहाद लेखन निमन लागै छै
हँ अहाँके बात से पता चलै छै कि अहाँके खीर नीक लगैत होय लेकिन अहाँ के कोन दूध के खीर नीक लगै छै
हमरा तऽ हम अपनेके बता दै छियै कि हमरा तऽ भैंसी के दूध के खीर इतना नीमन लागै छै से का कहू अहाँके
आ उहोमे अगर अहाँके नठ्ठा भैंस हो जायत तऽ की कहू एकदम स्वादे बेजोड़ हो जाइ छै भायजी अहाँ हमरा के खीर बनाबे के सिखा सकै छी
खीर बनाबय के अपने मिलल जाय तऽ जरूर अहाँके हमरा घरे आबल जाय तऽ हम जरूर अहाँके सिखा देबल
नहि अगर हमरा आज बनाबयके मान ले छियै मन करै छै अहाँ हमरा तनिक विस्तार मे बता दियौ न
जरूर बता देबै छी अहाँके की करल जाइ छै कि एक लीटर दूध लेबै छै छी
एक लीटर दूध तऽ बड्ड हो जायत हम अकेले खाय वला छी घर भर मे आओर केहू खाइ नै खीर आओर केओ के अच्छा नहि लगै छै एहिसँ तऽ हम बनाबैके सीखैतै छी नहि तऽ हमर मात ता जीऽ तऽ बड़ निक खाना बनाबै छथि
बाबू सुनल जाइ छै अहाँके बता दै छी कि अहाँ आधा लीटर दूध लेबल जाइ छी आ ओहिमे पचास ग्राम चावल रखबै अहाँके
अच्छा आधा लीटरमे पचास ग्राम
जी भाइजी कतरनी चावल जे अथी गाँव मे बनैत छै
अच्छा अच्छा हँ
आ उ चावल रखला के बाद ओ मे त चीनी मिलावल जाय आ खीर मसाल मसालामे नारियल छोहारा किशमिश काजू ई सभ मिक्स करके ओ मे रख देबल जाइ छै आ ओकरा लमसम एक एक घण्टा तक अहाँके जराबै जाइके ताप एथी पर आग पर आ ओकरा चलावे जाय छै चलाबे जेय छै लास्ट मे उ जड़ै जरै खोआ लेखन हो जेतै खीर अहाँके
ओहो हो भायजी ओमे पानियो मिलाओल जाइ छै की
न पानी अहा के न रख रखल जाइ छै पानि रखबै तब तऽ सब अथी खीर बनला बाद भी कहल लोक कहते को पानि रखिकऽ बनलैऽ
नहि हम सुनले छियै कि अगर पानी नहि रखब तऽ नीचे से धर लगे छै जे बर्तन होइ छै
उहे नू भायजी स्वद के जर उहेनू हई नीचे से जे झरे छै आ सटे छै उहेन जड़ल जे सोढ़ लागे छै खाय मे
ओहो ई तऽ बड्ड नीक बात कहै छी अहाँ भायजी हमरा एक बात नहि बुझायल जे अहाँ कहली नॉर्मल चावल चल जायत जे गाँवमे कोटा वला चावल होइ छै से हमरा एगो बात छै कि एगो जो खीर वाला चावल अबै छै जे तनी
जी उएह नु कहली हँ कतरनी चावल खीरे बालन होइ छै कोटाके तऽ अलग होइ छै अरबा चावल
न तऽ एगो मोट जे चावला छै ओ कहे छी अहाँ जे पॉकेट मे मे छी बड़ मागा
हँ ओ तऽ अथी पॉलिश करल चावल होइ छै मार्केट के
अच्छा अच्छा त ओ नहि चलते
नहि ओ नहि चलतै तऽ एतय सवादे ने मिलै छै अहाँके अहाँके गाँमे जे घान पिटाइ छै
हँ हँ
ओकर कतरनी चावल होइ छै खुद्दी लेखन चावल ओ ओकर नु खीर खायके मजा अबै छै
हँ ई तऽ बड़ नीक बात कहै छियै अहाँ चलू हम जरूर बनायब अहाँके खियाआब आ खीरके साथ अहाँके की नीक लगै छै
खीर के साथ तऽ अहाँके दाल बला जे पूरी होइ छै उड़द के दाल चाहे
ओ हमरा न नीक लगे छै भाायजी दाल वालला पूरी हम सादे पूरी खायके प्रेमी छियै
ओ तब तऽ अहाँकेँ कचौड़ी खाय ले जाइ छै ओ बेजोड़ लगतै
कचौड़ी नहि हमराे यहाँ ओकरा शादे पूरी कहल जाइ छै कचौरी हमरा यहाँ किछु आओरके कहल जाइ छै
ओ भाइजी तब तऽ अहाँके अलग है अथी चलै छै
आओर कहू भाायजी अहाँके केहन पहनावा पसन्द छै
भाईजी कथी कहल जाय छै सब तऽ ठीके छै आओर भाईजी अहाँके बगीचा छै की
छै भाइजी छै
ओ तऽ बगीचा मे तऽ अहाँके खूब घूमे होबे गर्मी मे
हँ आजकल तऽ दिन भरि हमर बगीचेमे बीत जाइ छै अहाँ बगीचा मे अहाँ के बगीचा छै
हँ हमरो बगीचा छै
तऽ अहाँ बगीचा मे की की करैत छियै
बगीचा में तऽ भायजी अहाँके हम बता दी छी कि बड़ा निमन लागै छै छाव रहे छै आ बात वातावरण ठीक रहै छै आ कहैके मतलब छै कि पूरा चारो बगल से घेरल रहे छै पेड़ पौधा से तब देख देखैमे भी सुन्दर य अच्छा लागै छै तऽ मोन लागै छै ह अभी तऽ खा पी कऽ हमनी जे गाछिएमे जा कऽ र रहै छियै ओ पढ़ै छियै लिखै छियै आओ खेलै कुदै छियै
हँ गलापाती ई केहन होइ छै अहाँ बता सकै छी हमरा न भाायजी हमनी खेलैत तऽ छियै लेकिन ईनाम नइ पता रहलै हमरा
ओ भाइजी तोरा पाती तऽ प्रचलित छै ई बिहार राज्य मे
कनि हमरा बतैय सकै छियै
भायजी एहिमे होइ छै कि पेड़ पर सभके
अच्छा फेर
आ उहमे सब के चहर के आ एगो ओह मे चोर बनै छै
हँ
आ उ होइ छै कि ओकरा डण्टा एगो कोनो फेक देतै तऽ ओकरा पकड़ केऽ गोल अथी मे रखे के पड़े छै ओकरा बाद पेड़ पर चहर के सबके छुए के
कनि धीरे धीरे बताएब भाइजी हमरा बड
जी भाइजी हम कहै छियै की एगो तऽ ओह मे चोर बनै छै
जी आ बाँकी सभ कए गो आदमी खेल सकै छी एहिमे अच्छा मने पेड़ जितना बरका उतना आदमी
हँ उऽ तऽ लइका के ऊपर डिपेन्ड करै छै
हँ हँ
तऽ कहे छी कि एगो जे चोर बन तै ओहि मे से जे पेड़ पर चढ़ैवला होइ छै तऽ उ का करै छैय कि एगो डंटा फेेक देय छै आ जे चोरवा होके छै उ डंटवा दौड़ के ले के आबे छै तले उ फेर जो फेर उहे रहै छै ओहो पेड़ पर चहर जाइ छै
हँ
आ गोल सरकल मे रख दै छै डंटाबा घेर मे
हँ
ओकरा बाद ओकर काम रहै छै कि ऊपर जे जे चरहल रहै छै ओकरा केहू केहु के छू के आ डंटा फेर चूमे के रहै छै
अच्छा उ पेड़ चोर को अच्छा भाइजी हम ई दोला पाती के खेल अहाँ से की कनि कनि कोनो आओर दिन सुनब अभी हमरा खाय के टाइम हो गेल छै ठीक भाायजी प्रणाम भाायजी प्रणाम